ते तां कयो हो छा फ़ोन?
जी जी मु ओॾी महिल तव्हांखे फ़ोन कयो हुयो पर तव्हांजो फोन शायद बिज़ी
अच्छा अच्छा, न मूं त रिफ्रेश कयो, हलो काई ॻाल्हि ना आहे। मूं बि ख़बर थव सत ॾींहं नॉवल पढ़ियो ऐं मूं बि पखेड़ा वलड़का विछड़िया गोविंद माली जो पढ़ियो त तव्हांखे ई ॿई नॉविल कीअं लॻा तव्हांजो छा रायो आहे या अगर समीक्षा कई वञे? त ॿुधाईंदा की कीअं लॻव तव्हां?
सुठा न आहे। मतलब सुठा ईअं आहिनि त ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि त हे त ॿिनी नॉवलनि जो पंहिंजे पाण में को मुआासनो ही न आहे।
साम्हूं वारे त सत डायरी जेको आहे सो डायरीअ जी शेली में लिख वयो आहे ऐं जेको
पानी जो
जी जी जी ऐं पखीअड़ा वलनि खां विषय जेको आहे उहू रवायती नावल अ जी लेखणी जेका थींदी असां हुन में लिखियो वियो आहे। ऐं जीअ सतमी जेको नॉवल आहे हू आज़ादीअ जे घणो पो लिख वियो ऐं उह अज़ादीअ जे बैढ वारे माहौल ते ही जेको आहे सो उनजी कथा वस्तु जेका आहे सां हटी वही आहे पर जेको ही वारो नॉवल आहे, पखिड़ा वन खां विछड़िया हिन नॉावल में सिंध जो बि माहौल अचे थो छाकाणि त गोबिंद माली जेके आहिनि से सिंध त पैदा थिया ऐं हुननि हुते जो मंज़र ॾिठलु हुयो।
त उहे तमाम कामयाब थीयन अ मांहौल खे पंहिंजे नावल में आणे हा चिटी चिटियूं ॾाढी सुठ सुठे नमुने हुयुन चिक चिकियो ईअं त ॾिसो जेको कृष्ण कटवाणी हिकडो नॉवल आहे तरद तरद बादल उनमें भी ॿे किस्म जी कहाणी आहे छाकाणि हुनम बि शायदि हो माहौल अचे तो। सिंध जी यादिगिरियूं आहिनि सिंध जी यादिगिरीन वारा घणेई तव, तमामु नॉवल आहिनि, पर इहो नॉवल मुंहिंजे ॾाढे दिल जे क़रीब आहे। छाकाणि त पहिरीं ॻाल्हि ई तरंदड़ बाारो मुंहिंजो पधो थो थिए मां पढ़णु चाहियां थो पर अञा ताईं मुखे किथां मिलियो कोन्हे, मूंखे मिलंदो त मां पढ़ंदुसि ऐं पहिरीं ॻाल्हि ही त ही जेको नौवल आहे त पखीड़ा ॿलुअ खां विछड़िया हुनमें घणेई के ॾाढ़ो मूंखे ईअं लॻे तो त मुं पहिंजी क हुननि जहिड़ा किरदार मूं पंहिंजी ज़िंदगी में पाण बि ॾिठा आहिनि।
जीअं त अहमद शाह नवाब शाह हिय इहे क्या जेका सांवल
किरदारनि जा नाला यादि कोन्हनि,
इब्राहिम, सांवल, कुंदन कुंदन सांवल सॉट हुआ। जे हिक जीनत ऐं हिजरा इहे फीमेल, इनमें कं मेन लीड ते हुयूं।
त हिकिड़ो बि न आहे पर जेको तव्हां ॿुधायो था सावल घुङनि ओहिड़ा किरदार हू पाण पंहिंजी ज़िंदगी में ॾिठल
अच्छा,
कुछ कुछ वाकिया अहिड़ा आहिनि, जेके हुन नॉावल में ॾेखारिया विया आहिनि। त उहे बि पाण पंहिंजी ज़िंद गीअ में ॾिठलु काननि जीअं हू दोस्त पाण में गॾु नल वञनि ता हुननि में जिअं हिकड़ो किर शुरआत में हिकड़ो किस्सो अचे तो, जंहिंमें जेको हिकिड़ो मुख्य किरदारु आहे उह पंहिंजे हुनसां मुंहिंजी पंहिंजी ॾाढी दोस्ती हूंदी आ त उहो सुबुह जो बि ॿारनि जो मञनि हाण पो हिकिड़े जो मौत थी तो वञें हिनमें त हिन क़िस्म जो हिन क़िस्म जी ट्रेजेडी हू पाण बि पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठी आहे,
अरे बाप रे,
जा जेके कुछु सीन्स आहिनि कुछु अहिड़ा मंज़र बि आहिनि जेके हू पाण पंहिंजी ज़िंदगी में हां कहिड़ा किरदार मूं ॾिठा आहिनि, पंहिंजे समाज में मतिलब जेको समाज अ पूरो सिंधी समाज
हा- हा, सांवल त वञी न स् सॻियो हिंदुस्तान, छाकाणि त हुन जी दिलि हिजरा ते ई हिरकियल हुई, ऐं हुन सां त नवाबशाह खां हू शादी थी चुकी हुअसि पर हुन जी यादुनि जे ज़रिए हुन उते ई हुन सिंध जी घिटियुनि में ई जीवन जीअण बेहितर समझो हू कोन निकतो, ऐं बाकी जेका हिनजी लास्ट लाइन आहे, पखीयड़ा वलर खां विछड़िया वञ वञी आहीअ में अड़िया, त ही आही जी माना तव्हांखे ख़बर थव?
न -न मूंखे ख़बर न आहे, छा आए हिन्जीमाना?
मूंखे ख़बर न हुई लास्ट लाइन आहे, आहीअ में अणिया यानि मुसि ईबत में अची अड़ी विया,
थी सघे थो अहिड़ी माना हुजे मूं कॾहिं ॻोल्हे करे न ॾिठी आहे। ऐं इहो जेका आहे न इहा सिंट जे काए पखिअड़ा वलू खां विछड़िया इहा असुल में बेबेन जी हिकड़ी काफ़ीअ जी सिट आहे
अच्छा
हुतां हीअ सिट शायद थी सघे थो गोविंद मानी सर पंहिंजे नॉवल जे उनवान तौरु चूंडियल हुजे छाकाण त ॾिसो ही जेका पखीअड़ आहे जेका पंहिंजे वलर खां
घोसले का आखेरे का
हा पहिं वि विछड़जी वई आहे, त हुन में थी सघे थो त इहो ॾेखारण जी कोशिश थी हुजे त जीअं सिंधी पंहिंजे असुल वलर जेका पंहिंजी मातृभूमि हुई सिंध हुनखां हाणे अ जुदा थी विया हुया हा जुदा थी विया विछुड़जी विया, ॾिसो हाण असां जेके हिते पैदा थिया आहियूं। हुनजे लाइ त हूअ पितृभूमि थी वई, ऐं हिंदुस्तान जेको आहे असांजी मातृभूमि थी वियो आहे पर जेके हुते ई पैदा थिया हुया हुनन जो लाड़ो जेको आहे सो हिकड़े जुदाई क़िस्म जो हूंदो
छाकाणि त उहे हिकड़ी बिलकुलबजुदा हालतन में रहिया हूंदा हुनन जो जेको मतलब जज़्बाती लाड़ो आहे हुन ॾांह वधीक रहयो हूंदो असीं हुन दर्द खे रुगो महसूस करे सघूं था पर महसूस थींदे बि अ हुनजी पूरी समूरी हालत खे समझी नथा सघूं जेके माण्हू धार थिया आहिन
बिलकुल सही, उते जो माहोल केतरो सुठो बघीअ ते वेही करे सवारी कंदा हुआ पो खटुन ते वेही पचरूं कंदा हुआ पो मदन फ़कीर जहिड़ो भंग घोट् ऐं उन्हन जे पंचायत ॼे मुखियुन खे ॾींदा हुआ त मतलब इहो अॻ ॻे हलंदो हुओ ही असांखे किताब पढ़ी करे ई तो ख़बर पवे कि केड़ी लाइफ स्टाइल हुई
ॻाल्ह अहिड़ी आहे न त ॾिसो पांण रुॻो साहित्य मां ही हुन्जो अंदाज़ो लॻाए सघूं था। छाकाण त मुंखे अ-असल में न असांजे शहर में हिक परिवार रहे तो जेको उतां म तमाम पोए हिते हिंदुस्तान में हिॼरत करे आया।
अच्छा
हुनन जी मा ॼेका आए पो आख़िरी दम ताईं ॿि हुते ई रहंदी हुई सिंध में। ख़ाली डैम पंद्रहं साल थिया जॾहिं हुनन ॼो हुए चलाणों करे वियूं त पो अ इहे विया हुया जेके ॿई भावर इनि पांणं में हि हिते रहन ता मूसां त ॾाढो वॾा आहिन पर हितां विया त हुनन वंञिंणो ई हुयो हुनन खे हुनन जी मा गुज़ारे वई हुई त हुनन ॿुधायो त हांणें ॼेको आहे माहौल तमाम बदलॼी वियो हुयो हुते ॼो ख़ैर हुनॼे बारे में त ॻाल्ह न कॼे पर ॼीअं हा हुनन पंहिंजे नंढपण में डिढ् ठो हुयो जेको माहौल हुयो सो हांण हुते ना हे
सिक्क प्यार वारो हुयो ॼेको हुयो पहिरीं
हा-हा-हा न उहो भले हूंदो सिक-प्यार में कोई तब्दीली न थी आहे।
पर कुछ न कुछ ॼेके बदलाव आहिन ॿियन क़िस्मन ॼा पांण चई नथा सघूं पर कॉल ते पर मतलब तव्हां समझी विया हुन्दा मुंज्
हा-हा न-न सही आहे ॾिसो समाज मट् जेतो जदीदी युग आहे मशीनी दौर आहे अ घणेंई तब दीलियूं आयूं आहिन असां
ॾिसो ॻाल्ह त ॻाल्ह त इहा आहे त मुल्क ॼेको आहे हू ज़मीन ते हूंदो आहे। ऐं दिल जो मुल्क़ ज़मीन जे मुल्क़ खां सदाईं धार रहे थो दिल ॼी दुनिया ज़मीनी दुनिया खां हमेशह ॼु
छा लाइन चई तव तमाम ॿेहितरीन तहां त सुठा लेखक ॿणिंॼी ता सघो् शायर ॿणिंॼी ता सघो्। हो हो जे
काई ॻाल्ह कोन्हे असल में छाहे त अ इन्सां
तव्हान्ॼी तखलीख तमाम सुठी आहे क्रिएटिविटी चइॼे
अ असल में छाहे त जीअं हांण असां रहूं था न त इंसान जो दिल जेको पोये केतरी त उॾाम भरे थो ख़्यालन ज़रिए अ मांण्हूं कित्थे वेठो हूंदो आहे ऐं कित्थां खां कित्थां पहुंची ईंदो आहे त इंसान में इहा सघ् आहे तां हिंदुस्तान में रही करे ॿि लंडन ॼो खेल ॾिसी या खेल में लंडन खे ॾिसी जेको आहे सो मज़ो मांणें सघो था ऐं हुते जा लुत्फ़ वठी सघो था हांण हाणे त दुनिया असांजी अम् असांॼी मोबाइल ॼी स्क्रीन्युन में क़ैद थी वई आहे।
न पर तव्हां ऐं मां किताबन में ॿि शौक़ रखंदा आहियूं सत ॾींहं त मूं नयो टॉपिक इहो पढ़ियो की ज़ाल मुर्स अलॻ अलॻ कमरे में रही करे सत ॾींहं गुज़ारे करे पंहिंजे माज़ पंहिंजी माज़ीअ में गुम था थी वञनि ऐं यादि था कन। उहे सुहिणा पल, जेका उन्हन सां गॾ गुंज थी गुज़रिया हुआ। ऐं ॿिन्हिन जी लाइफ ख़बर थी पए, की कीअं जीअंदा आहिन? ऐं डॉक्टर फैमली हुई केतरो समाज में नालो हो, पर हर हिक जो पास्ट ऐं हर हिक जी इंडिविजुअल लाइफ थींदी आ। हुनजो ब वाखाण तमाम तफ़सील सां कयो वियो हो, त उहो बि ज़ाइको सुठो हो।
कोन्ह हुयो हिन खां पो बि नवा नॉवल तमाम असराएतो हुयो।
असराएतो हुयो। त रहिणो थो पए गॾु पर हर हुन पंहिंजे ऑस्ट्रेलिया जी लाइफ जो डॉक्टरी पढ़णु विदेश वयो इंग्लैंड ॿाहिरि जी लाइफ जो सभु ज़िक्र कयो। ऐं हिन बि, पंहिंजे ॾेर रवीअ जो पूरो हुन वाखाण कयईं त हिन प ज़ाल हुनजी। त मतलब कुछ न कुछ आहे ॿुधायो हो
मूंखे लगे थो मूंखे मुंहिंजी मम्मी सॾु करे रही आहे। पाण पोइ ॻाल्हि कयूं ता। सॉरी मां तव्हांखे विच में ई कटां थो, सो सॉरी, जय झूलेलाल जय झूलेलाल।
अ हा